हेलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार।
सब ठीक छै ने?
हां सब ठीक छै।
बिलकुल, काल्हि हम सोचै छलहुं जे पैसा कमेनाइ महत्वपूर्ण अछि मुदा ओकर सही निवेश करनाइ सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल, कियाकि जे पैसा केवल बचाके राखल जाय ओकर वृद्धि सीमित रहैत अछि, मुदा सही निवेश ओकर मूल्य बढ़ा सकैत अछि।
स्कोप त बहुत रास लोक निवेश आ बचत मे अन्तर नहि बुझायत छै।
हां बचतमे पैसा सुरक्षित राखल जाइत अछि जबकि निवेशमे भविष्यमे अधिक लाभक आशा से लगाओल जाइत अछि।
हमरा लागैत अछि जे निवेश शुरू करबास से पहिने आपातकालीन कोष बनौने आबै
क्यूँकि अचानक बीमारी, बेरोजगारी या अन्य समस्या आबि सकैत अछि
काल्हिये हम पढ़लियै जे आयक एक भाग नियमित रूप से बचावक आदत होना चाही।
बिलकुल। कियेकि अचानक बीमारु, बेरोजगारी या अन्य समस्या आबी सकैत अछि।
परितोष। त बैंक जमा सब से सरल विकल्प मानल जाइत अछि।
बिल्कुल, एहिमे जोखिम कम होइत अछि मुदा लाभ सेहो सीमित रहैत अछि।
हमरा लगे छै जे निवेश करबा से पहिने लक्ष्य स्पष्ट होना चाही।
हँ जे लक्ष्य घर खरीदनाइ, शिक्षा आ भविष्य सुरक्षा अछि तखन योजना बनायब आसान होइत छै अछि।
काल्हिये हम सुनलियै जे बहुत लोक नियमित निवेशक तरीका अपनवैत अछि, छथि।
छोट राशि सेहो समयक संग पैघ पूँजीमे बदलि सकैत अछि।
सर् बहुत बे देरी बहुत आवश्यक होइत अछि।
हान, जल्दी लाभक लालच बहुत बेर नुकसानक कारण बनैत अछि।
हमरा लागैत जे पैसा एके जगह नहि लगाना चाही।
बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रमे निवेश करलासँ जोखिम कम क सकैत अछि।
काल्हिये हम पढ़लहुं जे वित्तीय ज्ञान निवेश लेल बहुत आवश्यक अछि।
हां, बिना समझ निवेश करनाइ अन्हारमे चलबाक समान होइत अछि।
सच कहु त खर्च पर नियंत्रण सेहो निवेशक आधार होइत अछि।
बिलकुल, जे अनावश्यक खर्च बढ़त त निवेश लेल पैेसा बचा नहि पायब।
हमरा लागैत अछि जे युवा अवस्था मे निवेश शुरू करनाइ अधिक लाभदायक होयत अछि।
हां, कियाकि समय अधिक रहलासँ पूँजी बढ़बाक अवसर बढ़ि जाइत अछि।
काल्हिये हम देखलियै जे किछु लोक केवल दोसरक सलाह पर पैसा लागैत छथि।
ई उचित नहि अछि, प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं समझिके निर्णय लेबाक चाही।
सच कहु त निवेश में भावनात्मक निर्णय बहुत बेर हानिकारक होइत अछि।
बिलकुल बिलकुल डर या लालचक आधार पर लेल निर्णय अकसर गलत साबित होइत अईछ ।
हमरा लगत तऽ छै नियमित रूप से। से अपन निवेशक समी्षा करना आवश्यक अछि अईछ ।
हँ समयपर स्थिति देखला से आवश्यक परिवर्तन देखल जा सकैत अछि ।
कलम पल्लूज सफल निवेशक दीर्घकालीन सोच रखैत छथि ।
बिलकुल ओ प्रतिदिन उतर चढ़ाव पर नहि बल्कि वर्षो परिमाण पर ध्यान दैत अछि ।
सच कहु त पैसा सही जगह लगेनाइ भविष्यक सुरक्षा प्रदान करैत अति।
हां एहिसे आर्थिक स्वतन्त्रता आ मानसिक शान्ति दुनू प्राप्त हो सकैत अछि।
सही कहलियै, आपातकालीन कोष नियमित बचत वित्त ज्ञान, धैर्य, खर्च पर नियंत्रण विविध निवेश आ दीर्घ कालीन सोच सिद्धांत अपनावे छै व्यक्ति अपन धर के बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकैत अछि आ भविष्य के अधिक सुरक्षित आ समृद्ध बना सकैत अछि।
काल्हिये हम सोचैत छलहुँ जे निवेशक सभसँ पैघ लाभ केवल धन वृद्धि नहि बल्कि भविष्य सुरक्षा सेहो होइत अछि।
बिलकुल कियक सही निवेश व्यक्ति के कठिन समयमे आर्थिक सहारा प्रदान कर सकेत छै ।
सच कहू तो बहुत रास लोक निवेश शुरू करबाक लेल सही समयक प्रतीक्षा करैत रहैत छथिन।
हँ मुदा बहुत विशेष। मान जे सी समयक प्रत्षा कर से बेसी महत्वपूर्ण नियमित शुरुआत होइत छै ।
हमरा लागा तऽ छी जे। छोट राशिसँ निवेश शुरू करबामे कोनो हिचकिचाहट नहि होइत चाही ।
बिलकुल पक पुलजी से बेसी महत्वपूर्ण नियमितता आ अनुशासन होइत अईछ ।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे निवेशक निर्णय हमेशा सोच विचार लेबाक चाही ।
ह जलबाजी मे लेल निर्णय । आर्थिक नुकसान पहुँचा सके । दछि ।
सच त बहुत लोको केवल लाभ सुन के निवेश करी दैत छथिन ।
बिलकुल मुदाऽ जोखिममे अन्य प्षक जानकारी प्राप्त करना सेव आवश्यक होइ त छै ।
हमरा लागत अछि जे निवेशक पहिने अपन आय आ खर्चाके पूरा हिसाब रखबाक चाही ।
हँ जखन व्यक्तिक के अपन वित्तीय स्थिति स्पष्ट रहैत अछि तखन योजना बनाउनी आसान होइत अछि ।
काली हम देखलहु जे किछु लोक कर्ज ले क निवेश करबाक प्रयास करैत अछि ।
अछि कियाकि गलत परिस्थितिमे नुकसान बढ़ि सकैत अछि ।
सच क त वित्त अनुशासन सफल निवेशक मुख्य आधार होइत छै ।
बिल्कुल नियमित बच। चत आ योजना अनुसार । चलनाइ बहोत आवश्यक अछि ।
हमरा लागै त छै जे निवेशक ज्ञान समय -समय पर बढ़बैत रहना चाही ।
हां आर्थिक । परिस्थिति या अवसर लगातार। बदलैत रहै छथिन ।
कल्हि हम पढ़लौ जे सफल निवेशक भावनात्मक निर्णय लेबा से बचैत अछि। ।
बिल्कुल ओ तै एते जानकारी आर दीर्घकालीन योजना पर अधिक । ध्यान दै छथिन। ।
सच कहु तो धन प्रबंधन स्वयं मे एक महत्वपूर्ण कौशल अछि ।
हां ई कौशल व्यक्ति के आर्थिक रूप से अधिक मजबूत आत्मनिर्भर बनाबैत अछि ।
हमरा विश्वास अछि जे युवा अवस्थामे निवेशक आदत विकसित जाय भविष्य अधिक सुरक्षित सकैत अछि ।
बिल्कुल समयक संग नियमित निवेश बहुत पैघ आर्थिक शक्ति मे बदलि सकैत अछि ।
सही कहलियै छोट शुरुआत नियमित बचत सोच समझ निर्णय वित्त अनुशासन ज्ञान अर्जन जोखिम समाज आ दीर्घकालीन दृष्टिकोण जैका गुण अपनाबी कोनो व्यक्ति अपन। धनके बेहतर ढंग से बढ़ा सकैत अछि आ आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित भविष्य निर्माण सकैत अछि ।
कल्हि हम सोचै छलहुँ जे बहोत रास लोक । मेहनत से पैसा तै कमा लै। छथि मुदा धनक सही प्रबन्धन नहि करबाक कारण भविष्यमे कठिनाइ झेलैत छथि ।
बिल्कुल क्यूकि केवल आय बढ़ाएन पर्याप्त नहि बल्कि धन के सही दिशामे सेहो आवश्यक अछि।
सच कहू तो निवेश शुरू करबा से पहिने व्यक्ति के अपन आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट करि लेबाक चाही।
हां जखन लक्ष्य स्पष्ट रहत तखन धनक उपयोग अधिक योजनाबद्ध ढ़ंग एकल जाय सकत ।
हमरा लगैत अछि जे अल्पकालीन या दीर्घकालीन लक्ष्य अलग अलग होनाय चाही । हेलो ।
हलो ।
हां ।
बिल्कुल हां जे लक्ष्य घर खरीदनाय शिक्षा आ भविष्य सुरक्षा अछि तखन योजना होनाय आसान होएत छथि ।
बिल्कुल एहि कारण वित्त अनुशासन बहोत महत्वपूर्ण मानल जाए ।
सच कहू तऽ निवेशमे धैर्य बहुत आव आवश्यक होइत अछि ।
बिल्कुल जल्दी धनवान बनबाक लालच अक्सर गलत निर्णय लेल प्रेरित करैत अछि ।
हमरा लगैत अछि जे पैसा एक ही जगह नहि लगाना चाही ।
हु हमरो लगैत अछि जे आर्थिक शिक्षा विद्यालय स्तर से देल जाय तऽ बहोत लाभ होय ।
बिना समझ निवेश करनाइ चलाबक समान होइत अछि ।
उम्म सच कहू तऽ आर्थिक स्वतन्त्रता बहोत लोकक सपना होएत अछि ।
बिल्कुल जे अनावश्यक खर्च बढ़त त निवेश लेल पैसा बचत नहि पाएत ।
बिल्कुल सही केेलिए नियमित बचत अनुशासन खर्च निरन्तर सिखनाय धैर्य स्वतंत्रता सोच आ दीर्घकालीन योजना जेका सिद्धान्त अपनाबी कोनो व्यक्ति अपन धन के प्रभावी ढंग से बढ़ा सकैत अछि। आ भविष्य मे आर्थिक रूप से अधिक। सुरक्षित आत्मनिर्भर आ सफल जीवन जी सकैत ।
बिल्कुल बिल्कुल कहलियै हम सोचैत छलहु जे निवेशक सबसे पैघ लाभ केवल धन स्मृति नहि बल्कि भविष्य सुरक्षा सेहो होइत अछि ।
हु एहि कारण कमाते समय भविष्य लेल योजना बनानाय बहोत आवश्यक होएत अछि ।
बिल्कुल- बिल्कुल किछु लै छै जल्दी पूरा करबाक होइत अछि आ किछु लै छै बर्षो योजना मागैत अछि ।
हुं किछ लोक के बहोत रास लोक अपन पूरा आय खर्च कर दै छथिन आ बचत लेल किछु नहि पड़े छथिन।
हां एहि से नियमितता बनल रहैत अछि आ धन धीरे धीरे बढ़ैत जाएत अछि ।
हमरा लागैत आछि जे वित्तीय लक्ष्य लिखी के रखनाय उपयोगी होएत अछि ।
हां बचाओल गेल छोट -छोट राशि समयक संग पेघ पूँजी बदलै सकैत अछि ।
पहलुक पाइ लियो जे धन बढ़ैबाक प्रक्रिया धीरे- धीरे होएत अछि।
ई खतरनाक हौ सकैत अछि क्यूँकि प्रत्येक निवेश निर्णय व्यक्तिगत परिस्थिति अनुसार होनाय चाही ।
आ तुरंत पैघ संपत्ति बनाबक सोच अक्सर निराश आ नुकसानक कारण बनेै छै सच कहू। त नियमितता निवेशक सबसे पैघ शक्ति होएत अछि ।
कल्हि हम देखलु जे किछु लोक वित्तीय योजना बनायल बिना खर्च करैत अछि ।
जब व्यक्ति लगातार बचत आ निवेश करैत रहत तै समय ओकर पक्ष मे काम करैत लागैत अछि ।
बिल्कुल बर्तनांक आनन्द आ भविष्य सुरक्षा दोनो पर ध्यान देबाक आवश्यक होइत अछि ।
धन्यवाद तब अब बाद में बात हैत ।